हलो हलो हलो हलो हलो, हलो हलो हलो
अम राम जय झूलेलाल।
राम, राम जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल ॿियो भाउ छा? चाल तव जय झूलेलाल, छा हाल चाल तव?
सभ बढ़िया आहे, तवां काथू भा? मां त बनारस मां थो ॻाल्हायां, बनारस मां।
अचछा बनारस मां ॻाल्हायो था, अछा। मां अयोध्या खां थो ॻाल्हायां, अयोध्या अयोध्या।
अययोथ्या रामनगर?
अयोध्या रामनगरी रामनगरी।
हा हा, घट में घट दर्शन त मिलियो। नोट गायब दिया आहिनि।
अयोध्या में नोट गायब थीया आहिनि, ॿ सौ करोड़।
अरे भा, उहे सभ छा ग़ायब थिया आहिनि
हलो
भा, हिक मिंट भियो। हिकु मिंट भा हलो
हा भाउ
हा भाऊ, हा भाऊ, ॿियो ॿुधायो बनारस जे बारे में।
बनारस त हिकदम बढ़िया, सब अचो घुमी वञो।
हा! सोचियो झूलेलाल त ईंदुमि ॾाढो बढ़िया त आह ही आहे।
हा,, अचो झूलेलाल ते अचो, गंगा ते घुमाए अचांव।
हा
गंगा त घुमाऐ अच व। मंदिर घुमाऐ अचाव संकट मोचन, दुर्गा जी
ॿियो ॿुधायो भाउ?
तव्हांजे बनारस में ही त घाट आहिनि न, चौरासी घाट तव्हां वट ही आ न?
हा भाउ,, चौरासी घाट असां वट ही आहिनि।
अच्छा!
त तव्हां बि घट थोडी न आहियो भाउ तंहा भी अयोध्या जा आहियो उते त रामनगरी आ पूरी।
राम नगरी त आहे हुते त, आहे त बनारस,, जे भॻवान भुलेनाथ जे, काशी जे त्रिशूल ते ठहियल आ। हो बि घट न आहे, मुक्ति जो द्वार आहे।
त अयोध्या राम मंदिर कीअं ठहियो आ?
राम मंदिर ॾाढो बढ़िया तव अचो भा घुमी वञो।
हा बढ़िया सां हिकदम ठयो आ।
इहो आहे की, जॾहिं को, जॾहिं ॾाॾी को हे हलो गुल्हो थियो आहे, चोरी वारो हलो गुलो थियो आ, तॾहिं खां माण्हुंनि जो विश्वासु थोडो जो जेको आ टूरिस्ट ही बस अचनि था। थोड़ो सो त गबड़ायो आहे।
अरे न राम भॻवान जे मथूं कंहिंजो विश्वास गड़बड़ाईंदो।
न- न, दरसल आहे छा न ॾिसो हाणे केर आहे इहो त भॻवान मालिक आ, हू त उहो ई ॼाणे लेकिन जेको आ सच्चाई ईसा आहे की जाते थ थोड़ी सी ॻाल्हियु खुलंदियु आहिन न उते थोडो हो तो लॻंदो आ, हालाकी अहिड़ो कोई फर्क न पियो आ छोकि भॻवान राम जो, भॻवान राम जो प मथू, तॾहिं बि केह उगंली न खई हुई।
हुं
अधिकोलन, नियम जो पालन कयो, पंहिंजे धर्म राज़ के जेको आ
हा, ॿियो हुते घाट -वाट हिकुदमि साफ़ आहिनि?
ॾाढा- ॾाढा, मजे़ में अहह
उते जे घाटनि जो नालो?
उते त तव्हांजो, गुप्तार घाट त मेन आ न। कररियूं नदी, गुप्तार घाट, करियूं नदी में भॻवान श्री राम पंहिंजा प्राण तियागा हुया हीं न पंहिंजे सभी भावर आहिन, सभिन सां गॾु हो सरियूं न नदी में भॻवान राम देव पांव करियो हे पंहिंजा प्राण देह तियागे उतेई कया ईन और गुप्तार घाट त ठाहियो तऊं, गुप्तार घाट त अॼु जे डेट में ठहियो आ, उहो त हाणे न उह ठाहियो तऊं, कलाई पाणी में जेका न था वञी सघनि, लेकिन त जेको आहे, उहो तव्हांजो जेको आ, सरियूं नदी जो ई आ जेका राम भक्त भक्तनि ते गोली हलाई वया रहायूं, राज भक्तनि खे बाद आ पीड़ित कयो रहाऊं, ऐं परेशान कयो रहाऊं। पंडितनि खे मारियो रहाऊं, उहे जेको आ
हुन में ई न, जेिको कियो रहाऊं सरयूं नदी ते ई पाणी ते लाल करे वया रहायूं न जेकॾ चारि सौ माण्हुंनि जी पोइ ख़तल के आया आहिऊं।
हा - -
अंग्रेजी सरकार में उहोई जेको आ। मेन आहे छा न की तव्हां ॾिसो पवित्र? त ॿई स्थल हे, काशी बि आ, और हे बि आ।
हा - -
अच्छा भाउ हिकु शेए ॿुधायो, तव्हां वटि हिते काशी में लाशा सॼी रात, सॼो ॾींहु बरंदियूं हिन।
न भाउ राति जो न सॼीयूं आहिन।
न हा, तव्हां ग़लत था ॿुधायो।
छो?
तव्हां काशी जा आहियो, लेकिन तव्हांखे काशी जी ये जानकारी कोन तव।
अॼु तायो - - - - कॾहिं बि अहिड़ो न थियो आ, की राति हुजे या ॾींहु हुजे हुते कॾहिं ॿाहि न बरबी आ, जंहिं ॿाहे न भरंदी हुनजी, काशी जो अंत हुजे वेंदो। जज साहिब जे बारे में चवां डेली ओ मतिलबु ना हे।
न भाऊ इएंं त पुछंदो आहियां, त लाशियूं त न - - खणंदा आहिन राति जो सुबहु जो, ई खणंदा आहिन।
जेतरी जेतिरी आहे न ओतिरन खे कंपलीट ओ बाए की बंदि न थींदी आ। विसी कान दो भाव - - हिन जे बारे में तव्हां थोरो सर्च कजो
सुठो ॿुधाए छिगामे लेकिन, सिंधी त न खणंदा आहिन।
सिंधी न खणंदा आहिन लेकिन, अरे! हिंदुस्तानी ॻाल।। हीयाजेकी लाशा ईंदियूं आहिनि उहे खणंदा आहियूं सिंधी न खणंदा आहिन सिंधी त छ खां पोइ ईअं बि न खणंदा आहिन घरऊ कोई न कंडदा आहिन। कंहिंजी मौत अगरि सते अठ वॻे रात जो थी तो वञे त सॼो ॾींहुं सॼीरात रखंदा आहिनि हलो अॻिले ॾींहुं हाणे हुनयो दाह संस् खांस फ़ो
काशी एतिरी पवित्र जल आहे की माण्हू मरण जे लाइ तरसंदा आहिन हिते माण्हू ईंदा ई मरण जे लाइ आहिन। जेको आहे कशी आहे अगरि हिते असांखे मोक्ष प्राप्त थी वेंदो त प्रभु जे नगरी में असां जा भाग ई खुली वेंदा। और हितु जी त हितु जा सॼाणूंदा। की कुझु शयूं हूंयू पंहिंजे पाण में पवित्र आहिन। जीअं अयोध्या आहे असांजी जीअं तव्हांजी काशी आ।
हा
अयोध्या में बि
ब
अॼु बि जेको आहे प्रभु श्री राम जे नाले ते ई त सभु कुझु हले थो
हा अच्छा भाउ मां ॿुधो आहे अयो ध्या मे हाणे भंडारो तो थिए
भंडारो हलंदो थो अचे तडहि पोइ हलंदो थो अचे तडहि खों नई मूर्ति जो स्थापित कयो तऊ
अच्छा
माताजी गोड फॉर मेड लेकिन हेॾो थोरो सो जेको हा मंदिर ॾाढो वॾो
हिकदम पूरो कंप्लीट थी वियो आहे भा
न अञा कमु हले थो भाउ कमु हले
अच्छा अञा कमु हले थो
कम त हलंदो रहींदो इलाही वडी जॻियो आहे न भाव तव्हांजो बनारस में तव्हांजो बिएचयू अठारह सौ स्कायर फिट में आहे न
हा
तव्हांजे जेको बनारस में जेको आह बिएचओ स्कूल आहे जेको हॉस्पिटल औ स्कूल आहे ज़मीन आहे इया अठारह सौ स्कायर फीट आहे अठारह अ मतिलब अ उह एकड़ और हीअ जेकी आहे मतिलबु सम्झे वठो की मां सम्झंदो आहियां की हिन में बिएचयू जहिड़ी सॉ अस्पताल आह और कुल घुसी वेंदा हेॾी वॾी जॻियो आहे
अयोध्या राम मंदिर
ह लाइ राम मंदिर हिक जॻह ते आहे न लेकिन इहा जॻह ॾाढी वॾी आह तव्हांखे हिकु सवा किलोमीटर त ख़ाली पंधु हलणो पवंदो आहे ख़ाली अंदरि मंदर ते वञण जे लाइ डेढ किलोमीटर हिकु ॾेढ घंटे जो रस्तो लॻी वेंदो ख़ाली अंदर वेंदे वेंदे
त पूरो ठहियलु आहे कलाक जो रस्तो ई
हा हेएॾो ठहियल आहे टीनाश्रे ठे हो लॻायो थव अञां कुझु कमा बाकी आ मोजाक पथ जा कम हलनि था भाउ
पो त ॾाढो मज़ो ई ईंदो
हा शइ ॾाढी हैल्दी ठाई तऊं बढ़िया ठाई तऊं।
हा हो त हाणे त मन तो थे घुमी वञां।
हा
ॿियो भाउ, तव्हांजो कम छाजो
पैंजो भाउ कम असांजो हिन महिल त दवा जो कम आहे।
अयोध्या में काथे दुकान तव? हा
जो अयोध्या मंदिर ॾिठो न
हा
अयोध्या मंदर वयल आयो तवां?
न, मां वयल आहियां अयोध्या मंदिर, लेकिन पूरो न ठहियल हुयो।
अच्छा, अच्छा अयोध्या मंदिर खों लॻभॻ मञी वठो
अ लॻभॻ-लॻभॻ इहो मञी वठो, चार किलोमीटर साढी ट्रे किलोमीटर ते बाज़ार ईंदी तव।
अखा
चौक बाज़ार। उनी चौक बाज़ार में असांजी दुकान आहे।
वाह! माने मैन मार्केट आ उआ।
मेन मार्केट अन
अच्छा, पो दर्शन वर्शन करे आया आयो? राम भॻवान जो।
हा, हा मां, करे त आहियां ॿ दफ़ा थी आहियां।
बस बई दफ़ा?
हा, ॿ दफ़ा हाणे ॾिसो अञा मंदिर कंप्लीट थे तो, अञा त हुनमें घणी जेको उ आहिन, अञां त ॿाहरूं जा थोड़ी इंस्टा में ॾिसो फोन लोकल माण्हू केतरो वेंदो आ, हाणे तव्हां काशेश्वनाथ मंदर घणा दफ़ा घुमियल हूंदव। मुश्किल त पंज
मांखे त याद कान्हे भाउ, लेकिन जॾी-जॾी बी प्रभु याद कयो आ असां पुॻा आयूं।
हा, उहा हिक ॻाल थी वई, लेकिन लोकल माण्हू ओतरो न वञी पाईंदो आ। अड़े! माता वैष्णो देवी जो दर्शन माता वैष्णो देवी जो दर्शन करे आयां मां जम्मू वञी करे, मार्च में विया हुयासीं परिवार सां
हा
कंदो आ। चार साल पेहरियों जी ॻाल आहे त उतां जा माण्हू पिया ॿुधाइन कि भैया असां जेको आ ट्री, चई छह महीने में, साल में, हिक दफ़ो वेंदा आऊं। वो उतों वेही करे नथा वञन।
हा
पर जेको माण्हू लोकल जो हूंदो आ, भाउ उहो ओतरो न वञी पाईंदो। हा, हुते‌जो ॿुधाईं तव्हांजे बारे में, तव्हांजे बारे चयोमांस जेको आहे बनारस त ॿुधाए
हा
कि तव्हां जो बी कम ॼाणदा आयो?
हा।
कीअं ठाहींदी आ? भा ज़रो त मूंखे हुनजी विधी ॿुधायो त।
हलो।
हा भा हुन जी थोरी विधी ॿुधायो कीअं ठाहिंदी आ।
छा।
इटली डोसे खे कीअं ठाहींबो आ कीअं मतलबु तयारी थींदी आहे उन जे बारे में थोरो समुझायो आ मांखे।
अच्छा, इटली डोसो ठाहिणो तव।
हा जीअं मानलो अयोध्या में पंहिंजो जेको आ। घर में ठाहिण लाइ सोचउ ता की कॾहिं खाइण वाइण जो मन तो थिए। त कीअं ठाहिबो आ हुन जी तैयारी थोडी बुधाइजो।
डोसा ठाहींदो, की इटली?
डोसा इडली भई घर अलाइ मिडई हाणे साचो त कान्हे लेकिन देसी जुगाड़ अथव।
हा त तव्हां किलो खनि चांवर वठी वठो। कीलो खनि चांवर वठी वठो पाव भर उनी में उरद जी दाल मिलाए रखो।
हा भाऊ ॿुधायो, ॿुधायो भाउ।
और उनि खे पीसे वठो टे कलाक भिजाए करे पो पीसे वठो।
ठीकु आ भाउ। हा हा ॿुधां थो भाउ, ॿुधायो ॿुधायो।
हा पो पीसे वठो उनि खां पो उनि